राधे राधे। ठीक छै अपन बताउ।
अपनो ठीक छै।
कतय स छीअहाँ?
हम मधुबनी स बेेनीपट्टी।
अच्छा बेनीपट्टी स। और और सब ठीक अई?
ठीक अई और अहाँ कहियौ अहाँ ठीक छी?
हँ हँ ठीक छी और की भऽ रहल छय। हम एखन बर्तन सब धोलहु हन सभटा
अँ
अहाँ की करै छि।
किछ नहि एनहि बैसल छलऊ।
अच्छा बैसल छियौ, काम सब भ गेलय।
हँ भ रहल छय, भाभी क रहल छथिन।
अच्छा भाभी क रहल छैथ।
हँ
और बताउ अहाँ के नहेनाय - धोनाय भ गेल।
नहि एखन नहि भेलै या आब हेतै।
अच्छा-अच्छा लेट सकाल नहाय छियै नैय।
हँ दस-दस बजे के, एगारह बजे तक।
हँ-हँ सवेर नहाइयो लिय त गर्मी छय ने। हँ ओहै दुआरे।
ऐं
बैसल वला लोक के, पढ़ै के बेसी टाइम भेटैत हैत अहाँ के।
हां
हँ।
बैसल बला लोक की करतै पूरा दिन।
हँ-हँ लेकिन स्टूडेन्ट सबके लेल ठीक छय।
हँऽ
से छै।
और अहाँके भऽ गेलै नहेनाइ सुनेनाइ।
नहि -नहि भेलैए ये, हम बौआके एखने खुएलहुँ हन। ओकरा नहा सुना देलिय ये आब झाड़ू पोछा, झाड़ू तऽ लगा लेलहुँ, बस पोछा मारब तकर बाद स नहाय तहायके अथी करबै, कपड़ा सभ धोइ कऽ।
हूँऽ
कतबो सबेरे उठियौ, तैयो लेट भऽ जाइ छै।
हँ बारह तऽ बाजे जाइ छै।
हँ बाजे जाइ छै, बौआ सबके स्कुल गेलै दुनू बुच्ची।
हूँ- हूँ
बौउआ एखन पड़ोसी के घर गेल छैन, ताबे जे काज होयया से क ले छी। नहि तऽ, ओ पूरा छीटे फीट कऽ राखि दय छै।
हँऽ
छोट बच्चा मे त उहे दिक्कत छै।
हँऽ, बहुत दिक्कत भए जाइ छै छोट बच्चा में।
हूऽ
की कऽ सकै छियै।
कहियो
ओर गर्मी केहन ये, बारिश सभ भेल छले।
बारिश तऽ नहि भेले, आय गर्मी बहुत ये।
सैह
आंऽ बहुत गर्मी छै गाँव में
ई गर्मी ओर परेशान कऽ कऽ लोकके राइख दय छै।
हू
कऽ की सकै छियै। गर्मी के कोनो उपै नहि छै।
ठंडा रहै छै तऽ कनि मतलब लोक मतलब आइग-ताइग पजारि कऽ बैसल रहल।
हँ हँ
गर्मीमे त अहाँ मतलब पंख कतबो पंखा चला लिए तइयो गर्मी लगिते रहै छै।
लैगते रहै छै सही बात छै।
ओर कहियो।
ओर सब ठीक अइछ
उम्हर बारिश नहि भेलै।
नहि एम्हर सुबहमे ए दू चारि गो बूँद खसल ओर एतेक तेज रउदा उग लै।
हूँ हेहेहेहेहे
जे पुछु नहि लगै छै जरा देतै एखने
आ धूप बढ़
बहुत तेज छै बाप रे बाप, बहुत कड़क धूप निकलै यै एकदमसँ
अगर बाहरो निकलऽ के मोन नहि करैत रहै छै ने
नहि नै कतय जेतै लोक बाहर निकैल कऽ गर्मी मे पंखा हहह पंखा चला कऽ ओहिमे रहू कम भेलाके बाद बाहर निकलै बला नहि छै मौसम।
ह
बहुत बेकार मौसम कऽ देने छै।
हूॅं
नै हावा बहै छै, ने किछो।
ह हाबौ ने बहै छय ने।
हऽ एकदम उमस भरल छै।
ह बर्षा भेलाक के बाद अहाँके और गर्मी भऽ जाइ छै।
हाॅं कनिक एक रत्ती दू चारि गो बूँद खसि पड़त ने तऽ लागत जेना और साफे जेहो कनि-मनि ठण्डापन रहै छै। ओकरो दाबि दैय छै। बहुत गर्मी भऽ गेलै यै। हदसे ज्यादा गरमी छै, हऽ और सब ठीके अइछ। आब तऽ सोमवारियो आबैवला यै।
हऽ अठाइस तारीख से शायद स्टार्ट ये ने की तीस तारीख सऽ
नहि अहाँ मतलब कथीसँ करैत छियै संक्रान्ति से की पूर्णिमासँ।
ह हम तऽ एगो करै छिये अहाँके बीच वला
अच्छा-अच्छा ओना छय, तीन तारीक सऽचालू
हऽ मम्मी सब बुझा करै छै, अहाँके वेह संक्रान्ति सब ज
संक्राति बलाके बीस। बीसे तारीक सऽ हेतैन संक्रान्ति वलाके पूर्णिमा वलाके छनि, अहाँके तीन तारीक सऽ
अच्छा अहाँसब ओ सऽ करै छिये, पूर्णिमा सऽ
नहि, हमसभ करै छियै संक्रान्तिसँ।
अच्छा।
तऽ हमरसभके तऽ बीसे तारीखसँ आइए सक्रैत छियै, ने?
ओह
तऽ बीसे तारीखसँ हमरसभके हेतै। आओर जे सभ अथी पूर्णिमावाली सभ छथि, हुनका सभके हेतनि। तीन तारीखसँ तीन तारीखके पञ्चमियो रहत, नहि?
हँ, तीन तारीखके पञ्चमी रहत।
हाॅं। हुनका सभके हेतनि तीन तारीखसँ।
आब तऽ पाबनि सभ स्टार्ट भऽ गेलै।
हँ, आब तऽ भऽ गेल मधुश्रावणी। इएह सभ भऽ जाइ छै ने, सोमवारी शुरू भेल बस। पाबनि तिहार चालू भऽ जाय छै।
हाॅं फेर पञ्चमी भऽ गेल मधुश्रावणी भऽ गेल।
हाॅं हाॅं।
फेर अहाँके रक्षाबन्धन भऽ गेल।
आब सबटा लगले आइत।
हाॅं। चारिए महिनामे अहाँके सब पाबनि भऽ जाइ छै।
सभ पाबनि भऽ जाइत छै, तकर बाद फेर एक-दू महिना ओ जाइत-जाइत तिला संक्रान्ति होयत।
हाॅं।
ताबे तक रेस्ट करू, ओना जे एक साँझ करै छथि।
हाॅं सालो भैर, सालो भैर ता किछु ने किछु पाबनि होइते रहै छै।
हाॅं हाॅं।
ज
खाली पूसमे किछु नहि होइए।
हाॅं, पूस।
संझा खाली एगो जे करैत तिनका कहियोंन भऽ गेलैन
हूॅं। आओर कहियौ, आहु करैत छी।
कथी
इहा रब ई।
हँ रवि तऽ भादवोवला करैत छी बिचला। आ पांचो तऽ उठायब, लेकिन एहिबेर मलमास छलै तऽ केना उठायब।
अच्छा आबेर तऽ मलमासो पड़ल छलैए।
हँ हँ, तऽ उठैवला व्रत नहि ने, उठा सकै छै लोक।
ह
तऽ से छै।
हँ
तऽ ई नहिये उठायब आब, बिचवला करै छी भादवके ओ। ओकर बाद फेर ई सावन वला सोमवारी जे हइत
हँ, ई तऽ पाँचो करै छै बहुत आदमी।
पाँचे गो हेतै, सक्रान्तिवलाके पाँच गो, आ पूर्णिमावलाके चारि गो छै।
हँ तऽ उएह ने कहलहुँ हँ, ई तऽ सब, मतलब बहुत आदमी करै छै।
हँ- हँ।
हमहहुँ सब करै छलियै ब चामे अहाँके कर छलियै, मतलब फेर एग्जाम- तिग्जाम होबय लगलै ने, तऽ छुटि गेलै।
ओ भऽ जाइ छै, बाहर-भीतर जइयौ ने।
हँ तहन फेर एकटा करऽ लगेलियै, बीचवला तऽ आब उएह करै छी। सोचलियै एहि बेर से करऽ लगबै, आब पाँच टा फ्री भेलउ तऽ, आब एहि बेर पऽ मलेमास ओहिके बाद नहि करैत छै।
नहि, मलेमासके बाद नहि लोक करैत छै, आब अगिला साल उठायब, जे उठबैके हैत।
आबगला साल तहन करबै।
हँ अगिला साल करब।
कऽ लोकके अटबारे अहाँके मङगल केलक। की केलक? सोम कयेलक।
तऽ दिल्ली मे ने बेसी जेन्स करतथि मंगल।
हँ।
पुरुषसभ बहुत करैत छथिन मङ्ंगल जे होइया अठवारे बला।
हँ, गाँवो में बड़ पुरुष सुनबै अहाँ जे, मतलब अठवारैवला मंगल पुरुष।
हँ- हँ। मंगलमुखी सदा सुखी करै छै। ते दुआरे ह सभ आब महादेवेके पकड़ै छनि, कि बजरङंगगे बलीके पकड़ै छनि।
ह अरे गाँवमें त अहाँके सबदिन आ मतलब शनिक कऽ शनि, शूकड़ कऽ, बृहस्पतिके बृहस्पति केलक।
बाप रे बाप, कृपा छनि।
हँ, हमरा सबके तऽ एकोटा न कलैत छै।
नहि कयल होइ छै, एक दिन कऽ लियौ तऽ लागत जेना कखन, हमर छोट बहीन छैथ ओ अहाँके एकटा व्रत यदि कऽ लैत छैथ। कोनो व्रत, तऽ ओ भरि दिन यदि अहूँ खाइत रहबै किछो, तऽ ओतऽ जाकऽ ठाढ़ भऽ कऽ मुँह तक ओ खेतै ज के मुह सब बुझि जाइत छै, जे आइ एकर व्रत छलैया। सबके मु तऽ बाप रे बाप, कखन साँझ पड़तै, हमरा भूख लागि गेलो, सब खाइया मोट की सब हम नहि खेलहुँ, ओकरा भू ओकरा भूखसँ एक मिनट नहि बनाब होइत छै।
हँ, आ कते अहाँके देख कते लड़की सब कुमैर में एते उपवास करत, बाप रे।
आ पता नहि चलैत रहैत छै जे उपास कयने छथिन। बहुत लोक एहन छथि, हँ बहुत लोक एहन छथि। हँ ठीके बहुत लोक करैत छथि, नहि हमरा घरमे की छै हम हैया करैत छी कनि मनि व्रतसभ। ओना पहिले हम करैत छलहुँ, लेकिन ई बौआसभ भेलाके बाद ने हमरा नहि होइए आब कैल।
हँ बौआ सब छोट रहै छै तहन नइ होइ छै।
हँ तऽमे ई जहिया से बौआ छोटका भेलैया ने। एकरा बेरमे, ओ दुनू नॉर्मल भेलै, एकरा बेरमे पेट खुजि गेल। तकर बाद स आब हमरा पता नहि होइते नहि य काल्हि, व्रत सब। कतबो कोशिश करै छियै तऽ।
हँ। मने अप्प, अप्प पूरा दिन के काज तह पूरा दिन के काज धन्धा रहत त नहि होत।
बहुत भअ छै, बहुत भअ जाइ छै।
अनुआयि आ एक दिन कॉले लागत सभटा, सभटा कमजोरी एके दिन चलि।
हँ होइते हैत, बहुत भ जेतैय।
तब ओ दी होब लागत।
बहुत परेशानी भऽ जाइ छैय। लेकिन की कऽ सकैय, लेडीज के लेल तऽ ईसभ कनी- मनी बनै छै। हुं -हुं।
ई सब ई सब मे तऽ अहाँ के इहो हो छै, जे कनि मानि लोक फललाहारो केलक कनी चााययो पइन पिलक। आ अहाँ के ई सभ जीतिया सब जे होइया।
बाप रे बाप हम ने एखन तक उठ खेलहुॅ हन जितिया, छैठ तऽ करै छी, लेकिन जि किया नैए छठ मे तऽ पानि मे ठाढ़ होइ छी। सात आठ साल भऽ गेल कि नअ साल भऽ गेल नअ साल।
ह
करैय छी, लेकिन ई जितिया नहि होइए काल्हि हमरा। ककरो देखै छियै जितिया कऽ कऽ एना कऽ जे मँह बाबि कऽ पड़ल रहै छै एतय सब करै छथिन नैए। हम पड़ोसी सब, हुनका सबके देखे छियनि। हा नत बाप रे, हम जहिया करब तहिया हमरो संग एनाही हैत, मोन मे होइत रहैया, हु-हु-हु सभ। अच्छे नहिए नहि हमरासभकेँ होइत छै, नैहरोमे होइए सासुरोमे होइए।
नहि हमर सभके एतह नहि होइ छै, हमर सभके मम् मतलब मम्मी नहि कड़ैय छै।
एखन तक जे हम नहि उठेलियै तऽ सभ कहै छथिन ए एखन तक कनिआ करे नहि छै तीन गो बच्चा भऽ गेले, गय माए हमरा कयल हैत। तहन ने हम करब। हाॅ- हां
तीन दिन के भऽ जाइ छै, ने नहि बुत रहय छै कैयल।
हँ ई बौआ के पापा कहैत छथिन बाजऽ दियौ, जे बजैत छै ओहिपर ध्यान नहि दैय के छै, व्रत क क मैइर जेतै लोक। व्रत करू- व्रत करू। हम कलिए नहि कोनो नहि करू लेकिन जितिया करैए पड़त।
मै
जहन होइ छै, तऽ कनिको दिन लोक क लेतै।
हँ दू चारि पाॅच ऑ दू चारि साल कम से कम पाँचो साल तऽ लोक करबे
हँ हम्मर माँ, हमर जे माँ छै से नहि करै छलै पहिले। आब हुए देखैय छियै मतलब बु जौ नए आब सब सासुर बेटी सब चलि गेलै, तऽ आब उठेलकैया जीतिया। जखन बेटी सब रहै तहन नहि केलकै, हू-हू-हू ऍ--आब उठेल किया सभ कहै छै आब केना हैत काल्हि, त भगवान के कृपा छैनि, जहिये कृपा बनते तैहिए ने करबैय। आ कहियो ने एको गो व्रतो नहि करै छलै, लेकिन जितिया करय लगलै।